नमस्का
की हाल छै?
सब नीक छै अहाँ अपन बताउ न अपने के की हाल छै?
बस सब नीक छै बहुत दिन बात करे छी तू दू दिन से तीन दिन से कह रहे छै?
पिताजी के तनी देखावे जाइ छी पटना तऽ उ परसो आबै छै ओकरा बाद अहाँ मैसेज करै छी तऽ अहाँके कहे छी काले सुबह कियैऐ पीतै आ कालो अहाँ के बोलत अहाँके मैंसेज करे छी त ओ समय में खाना खाय छी। छी तऽ अहाँके बोलै छी कि दस मिनट बाद फ्री हो जाइ छी ओकर बाद नींद ना पड़े छै जे तऽ तनी मोबाइल चलाबे छी तऽ ओहिमे लग जाय छी
पटना ग रह छी प काम रहे पटना
ओ पिताजी के देखाबे गेल रहे छी आँख के डॉक्टर के एगो इंदिरा गाँधी आई होस्टी अस्पताल न छै ओन्हय गेल रहय छै।
न मोतिहारी मे देखाए छी तऽ उहे लोग कहय छै कि ले जाय लै पट ना उहां पे देख के बताई एने मशीन न रहय हय छै त उहे पटना ले जाय छीयै एहि कै
ओ और बताई छै बैंक वा तऽ न खुलय छी बैंकवा तै बंदे छी।
हां बैंकवा तै अभी बंन्दे छै, अब काएल उ चाहे परसो आबय छै तै खूलबा लेबय छीयै।
हाल निक कहय छै। कल तऽ कौंची अछि काएल शनी, शुक्र अछि, शनिचर के आए छी नै।
जी एगो ओरी आदमी के कर देबय छै बैंकवा में।
यैह-यैह तै ई छै।
पता नै ईहाँ पे जेकर बैंक होके छै ने उ उ मतलब पोस्ट ऑफिस मे उ जाके कहय छै कि जाय लै उहें पे। मोतिहारीेए जाय ल कहय छै।
जी-जी गावे के भेल छै।
तोरो साथ नै आबय छै।
न त ओकर दोसर बैंक छै, हमरा न पता छै की ओकर कोन बैंक छै, हम अपन तऽ मतलब करबे करय अहां के छुट्टी लेबे छी तऽ बताय छी नै ओहिया आबै छी।
हां एतय छुट्टी न लै छीयै, छुट्टी छी। तीन-चार दिन पहले छुट्टी लेला छी त घरे पर रहय छी हम। अभी छुट्टी लेबय के सोचे न छी, देखय छी। छुट्टि के हम तै छुट्टि न मांगय छी। और बताय छी, खाना-पीना भऽ गेल छै?
जी खाना-पीना तऽ भ गेल छै, अपने के खाना पीना भ गेल छै।
अहां के खाना-पीना भऽ गेल छै? खाना-पीना मे छै। सब्जी-भात छै। खाना-पीना भ गेल छै, छै मार एके मे छा खाना-पीना कथी
हमराऽ तै हमर तऽ खाना-पीना भात-दाल तरकारी भेल छै लौका के।
और पढ़ाई आय भेल छै की नै?
आज पढ़ाई न भेल छै लेकिन सोचय छीयै की होय छै पढ़ाइ लेकिन पढ़य छी
पढ़य छी जादे कौनची पढ़य छी, मैथ पढ़य छी।
जी ज्यादेतर मैथे पढ़य छीयै।
त वन जानय छीयै की नै?
जी मन लागै छै लेकिन तनि-मनी मतलब कि ध्यान लगाए छीयै कि तनि फिजिक्सो, साइंसो पढ़य छी।
कहिया पैढ़‌ के जी इंटर के जनवरी पड़य छै कि फरवरी मे?
फरवरीे मे नै उ पड़े छै।
एक फरवरी से पढ़य छी नै?
जी एक फरवरी एक कितना दिन फरवरी से पड़ै छै, लेकिन पता न
और बताय छी।
में हमरा बाहर पढ़य चलै छी अहाँ?
कहाँ बाहरे पढ़ चलै छी? कहाँ जाय? बोलबा कहाँ जाय के प्लान करै छी?
कोनो देश जापान, जर्मनी कोनो
अब ओतना दूर सरवाइव न कर पाय छी। ओ भाषामे थोड़े हम जानै छी, कोइ जाइ छैऽ, हमत इहै भाषा बोलयमे
जाइ छी।
कोनो देस में जाइ छैै तऽओ तीन मे चार मे पहिले भाषा सिखै छै। तब पढ़ाइ करै छै।
सीख लेबै।
हमरे में सीख ले छी भाषा बाहर-
इ अपने सीख लेबै छी, क महिनेमे।
कहाँ जायके प्लान करै छी? कहां पढय के?
कहय छै, ओन्ने चल जैब।
पटक रहै छी तऽ, घुमाउ छी कि नय?
बने छै न, बड़ा मॉल बिहार के
बै छी इ एक दिन लागे छै की दू दिन लागे छै पटना?
एक दिन केबल रहै छै, ओहियेसो
लेकिन दिक्कत भऽ गेल न आब पाइली तऽ ओह मतलब
भऽ रहल छियै ने? हेलो।
हँ बोलू ने, हँ दू दिन लागबय।
बस से गेले छी की से ट्रेन से?
न हम बससँ गेल रहै छी, हमरा बसस
केित- कितना घंटा लागै छै जायमे? पहु-पहु कै घंटा मे पहुँच जाय छी?
उहे चाइर घंटा लागैय छै।
तऽ कब एले छी? काल एले छी कि परसो अले छी?
की बोलै छी?
पटना से कब अलै छी? काल की परसु?
कालू न परसो आबै छी।
कल राते के खाली सुतै छी। क्या बात कोने स कलै छी।
और बताय छी।
अपन बारे में बताउ, अपने कत्त कत्त
हमर हिसाब से ठीके छै, हम पूछे छी कि ओ मेला नै लगे छै मोती झील पे
जी।
मिलवाउ, ओ औनाय लगै छै, हट गेल छै। अब जाइ छी, पावर हाउस, अब
फल देवै छै।
हँ कोन ल छै जा जाइ छै ओ अभी लब नै गांधी मैदान कोने मे होइ छै पावर ऐ इतिहो हां। हं नहि जाइ छै बहुत बड़का फील्ड रहै छै। नहि जाइ छी लागै छी तैयारी होइ छी। आधा काम हो गेल छै, झूला जितना भी छै ने ओ सब चल गेल छै। खाली पंडाल लगे छै उ ओत दुकान लगे छै ओ लगे छै। ओकर बाद सामान उ पिय जेना भी सन छै ने आ उ गै छै कम से कम दस पन्द्रह दिन तऽ अभी भ गेल छै गयले आधा हो गेल छै। मानै छै कि अभी चलै छै जुलाइ अ एक एक अगस्त से पूरा लगै छै कि पूरा कामो खतम हो जाइ छै। तऽ एक अगस्त से तैयार रहै छै। हम तऽ लागे छी कि मेला दशहरा तक रहै छी। किए कि अब दशहरा सितम्बर मे रहै छी तऽ ई जब भी मेला लागै छै दूनु भैयारी तक रहै छी दूनु मिले त त जब तक रहै छै तब तऽ सारू आ जाइ छै तऽ सारा घर मे ओ महिला रहै छै, तऽ सारामे ई फायदा छी इह छ त अने जे होइ छै पूजा इ ठेर मारा रहै छै। मेला लागै छै ने होइ छै जितना भी बोल राजा प्रजा सब खुश रहै छी। जेतना अभी रहै छी ओनेके मूर्ति ओने के सब ओहे गांधी मैदान में जाइ छी मेला मे।
ओ। ओ जे कचहरी उचहरि मतलब जे दुर्गा पूजा भेल छै त ओ कभी मूर्ति विसर्जन मोतीझीले मे ने होइ छै।
नहि तऽ कचहरी में तऽ मूर्ति पत्थल के रहै छै, राजा बाजार मे खाली बनै छै बरुआ मे। कचहरी के मन्दिरबा खाली पथरके रहै छै तऽ ओ स्थापित मन्दिर छै न। खाली पंडाल लागे छै सजावट होइ छै मंन्दिरो तऽ पथले के छै।
समझ गइल, मतलब कि ओ मतलब की खाली पत्थर के होइ छै ओकरा खाली सजा देवल जाइ छै ने।
हँ ई अथिये पे ना रहै छै। ओकरा मे फेर चौराहा पे न रहे कचहरिया के बाहर बड़का मन्दिर मे। उहे।
समझ
हो खाली डन होइ से बढ़िया तऽ डन उ होइ छै कचहरी लागे मन्दिरमे। बहुत बढ़िआ से करै छै, फाइटिंग फाइटिंग पूरा चमका दै छै ओ काफी अच्छा लगै छै। त पहिले जब लागाै छै ने मूर्ती ै पहिल म लगै छै त पहिले र घूमे गेल छी,? कि ना गेल छी
ह अपनाले अपन जगह लागल रहे छै, त वहं तऽ जेबे करै छी। अपने के तरफ जो लागे छै, ओना जाइ छै, लेकिन अभी
एने तऽ तीन -तीन महिना पर लागे छै, अभी तऽ नहि लागै छै, त तऽ सारा आइ छै ने। दशहरा के, दशरा से पल दस दिन पल यहाँ लगायले स्टार्ट कर दै छै। हर तीन- तीन महीना प लगई छै, र छै। ओकर बाद न कहल जाइ छै, फर रख छै, फेर बाद मे कल करै छै।
ठीक बा राखै छी।